हेलो
हेलो
की हाल छै
ठीक छै अहाँ अपन कह जाउ अहाँ कैसन छै
ह ठीके छी तब खाना पीना भऽ गेल अहाँके
हँ खाना पीना तऽ भऽ गेल अहाँके भऽ गेल
नहि हमर तऽ अभी नहि भेलै हमर बनिते ह तब अहाँ की की खयली आज
आज तऽ हम आलूके पूरी खयलीहे आज अहाँ कनि कथी बनै छैै से आज अभी तक ल खाना नहि खयलीहै
हमरा कनि देर भऽ गेलै हमरा कनि मुर्गा बनैत छै
ओ तब ताज अहाँके खाना खाायमे मजा आ जाइ
हँ की मजा आतेै एते गर्मी हय जरा ह आ गर्मिए होइ छै ने
इहो बात सहिए छै
तब अहाँ कने कैसन मौसम छै आज बारिशके कि गर्मिए पड़ि रहल छै
सोचे छी कि हमरा तऽ लागे छै कि बारिश होई कि नहि होई कहि की एक तरफ से लागे बा किी बारिश होई लेकिन दूसरा तरफ से लागे बा कि नहि होई एमे हम तऽ कुछो नहि कहि सकली
से तऽ अहाँ सहिए कहै छियै हमरो कने जे कहली कल काल रातिमे एतेक मेघ बरसल ने की कहू आ एतेक गरज गरजैत रहलक ने हम ते डेराइे गेली एते जोर जोर से बादल गरजय रहलक कि पहिला बार तऽ हम डेराइ हे गेली हम अपन असौरा मे सुतल रहली आ डेराइे गेली आ बाद मे हम की कली हमरा ते लगलक क हमर दूरे पे गिर गेलक बिजली तब तऽ हम दौड़के भागली घरमे अपन भाभीके कि भाभी दूरे पे गिर ग
ईी तऽ बात अहाँ बिलकुल सही कहई तल रह तब बारिश एकदम पूरा एकदम तेज मे होइ रहलक आ हम तऽ उठ गेली काहेक लट त कट गेल रहलक तब मच्छर कटे रहलक ओकरा बाद ऐसन ने बादल गरजल पहिले दू तीन बार जब गरजल धीरे धीरे ओकरा बाद हम सुत गेली अचानक से इतना ने जोर से बादल गरजल जैसे लागे रहलक कि हमरा छतुए परे गिर गेलक ह हम ते डर के मारे उठ गेली ओकरा बाद अपन मुँह तोप के सो गेली हमरा त राती खूबे डर लागे रहलक अहााँके डर लागल की न
हँ से तऽ हम कहबे केलियै ने अहाँके कि हम तऽ अइसे अपन बहीनके जरे सुतय रहलियै लेकिन काल्हि ओ हमरा साथे सुतबे नहि कयल आ हम जे सुतयल रहलियै तऽ एतेक बादल गरज नहि ने कि ताहिकेाद तऽ हमरा लागलक कि नहि हम अकेले सुति रहब हमरा नहि डर लागै छै लगैत रहलक कि देहपर गिर जाय फेर हमर भाभी अयलक तऽ बोललक कि चलू घरमे सुति रहायब तऽ हम बोलब नहि हमे सुति रहायब कोनो दिक्कत नहि छै आ जैसे ही भाभी गेली शहर मे एते जोर से गरजलक ने आ एते जोर से लाइट एलक आसमान से कि हम तऽ डेराइे गेली हम जल्दी से उठ के आ भगली
ओ तप त हल खूबे डर गेलल रहली
हँ हम तऽ कहे लेकिन बड्ड मजा आबै छलै सुतयमे लेकिन बाप रे बड़ डर लगै छै एक्को सेकें्ड लागि गरजल नहि रुकै छलै
ई तऽ बात अह सही कहली कहल एको सेकेंड नहि रुक रहलक खाली गरजे रहलक हमरा तऽ लागे रहलक सारा पेड़वा उरवा सब ूटते हम तऽ सोचे छ से जकर झोपड़ी के घर होइ चाहे पीना के घर ओकर तऽ घरमेे उड़ि गेल होहि कल्हे
नहि ओते मेघ तऽ नहिे रहलै जादा आ तऽ अहसहिे केलियै लेकिन जादा गरजे रहलै कहावत है ने जे जे गरल गरजल हे ओ बरसल हे ने तऽ उहे बात भऽ गेलै बारिश तऽ ते नहि भेले हमरा कने लेकिन एते गरजलै हम तऽ की कहू अहाँ से हम तऽ असोरा मे सुते रहलियै सब खुलते रहले आब तऽ हमरा एते डर लागे रहले हमर ग्रीिल तरफ से लगे रहले कि हमरे करेंट मार दी जैस हम तऽ अपन मोबाइल ऑफे कऽ देलियैए डरके मारय कि कहीँ बिजली हमरे ऊपर नहि गिर जायत आ खिड़कियओ हमर खुलले रहलै किी कहूँ हँ से कहलै तऽ काल्हि तऽ रातिमे अजबे कह हानी भऽ गेल रहै
तब तऽ अहाँके ठीक रहलक हम तऽ सोचली कल हमूँ अपन बहिने के जरे सुत पली लेकिन कले नहि सुत पली हमरो बहिन ओ शेरे मे सुतली अगर हम कहल सुतती अपना बहिन के जरे तऽ हम पक्का उठ के जरूर जयती बाहर आ देखती क बारिश कैसन भई भा गरजे बा तऽ बिजली गिरे बा न कितना रोशनी होइ बा हम तऽ पक्का देखतीै हमरा त देखे मे बड़ा मजा आबेक किस्मते खराब रहलक जे कहल मर के जोरे न सिडनी
हँ तऽ अहाँ देखती ने तऽ जयती बाहर तऽ कही अपने ही के देह पे नहि गिर रहत
मने कि बाहर न जैसेक ओसेरा हइ न तऽ ओसेरा के थोड़ा ओन्ने जायब ने गि्र बा ओकर अन्दरे से देखब
हँ तऽ हँ तऽ हमरा लागैत रहल उहे मे हमरा करेंट मारी देह पे गिरी ये लगी तऽ हम भागली वहं से
अहाँ कैसे मजाक करली ओ घर के अदर आज तऽ कबो बिजली गिरल छै जे ओ कल्हे गिर जाइत गिरी ब कैसे उ गीर फारके आइत गिरी
देहो पे गिर जाइ छै यहाँ सुनले नहि छी की अच्छा हमरा जे कहली हमरा डॉक्टर कहनेे छली की कि पाँच लीटर पानि पियए के छै ठीक छै आ हम तऽ दिन भरमे एक्को लीटर नहि पियैत छी अहाँ कतेक लीटर पी जाइत छी दिन भरिमे पानि
ह तऽ जादा पानि नहि पियली बस वही लगभग अढ़ाई सए से आधा किलो हम पियली पानि एक लीटर के तऽ बड़ दूर के बात बात
अच्छा अहाँ हमर हमरे कैटेगरीमे अबै छी ने
अहाँके ओ बिजली वालला कहानी से हमरो एगो कहानी यादे गगल जब हम छोट रहली लगभग वही जब हम कोना क्लास पचवा क्लास मे रहली तऽ हम स्सकुल से घर आबे रहली पैदल हम आ हमर दू तीन गो सहेली क गो सहेली रहलक तीन गो सहेली रहलक तऽ हम आबी रहली तऽ बारिश अचानक से होय लागल आ ठनका के जोर जोर से आवाज तऽ हमनी सोचली कि चलल जाउ बारिशे मे भीजे भीजे इहे बहने ना हँ ने लेकिन जब तैिका दूर चल एली चलला के बाद अचानक से ओो मने कि बिजली गरजे के आवाज करलक आ जे ओ रोशनी देयवलाा ओ हमनी चार गो सहेली रहली चारो मने कि एक लाइन से रहली तऽ बिजली बार लगलक बिजली जो चार मने कि असमान फारकें चारू गो बिजली गिरलक नीचे लगलक क हम चारो के देह पे आज गिरती लेकिन सहेली उहागो घर रहलक तऽ ओ घर मे भाग गेली तऽ हमर सहेली सब तऽ खूबे रोय लागल तब ओ घर मे के जो आदमी रहलक उना चार गो बोरा देलक तऽ उहे बोरा हमनी तोप के चल गेली उ कहली उ घर मे के आदमी कि जहाँ तार के पेड़ होई वहाँ से जल्दी सिन्हट के चल जाय तऽ उहे गिरले सबस ज्यादा बिजली
से तऽ अहाँ सहिए कहै छीिय अहाँके कहानी सुनि कऽ तऽ हमरा बड़ा अथिी लागल हमरो याद आगल एकबार हम अपन ददीके साथे जाय रहलियै ककरो घरे आ ओन्नेसँ आबै रहलियै ने शामे रहले ओते रात नहि भेल रहले लेकिन एते आंधी तूफान एले न हम छुट्टी चुके रहलिये ज औते औते आ एते आंधी तूफान एले न कि रोड पे ने हमरा ते ठेल दे रहले हम दादी के साथे हाथ पकड़ ले आ यहाँ से उहाँ ठेल दे रहले आ रोड पुरान ढेर रात आ एत्ते आंधी तूफान की अहााँ चललो मुश्किल छले आ उऊहे मे एगो बड़का चू के कदम के पेड़ गिर गेल रहे हम तो सोचली कि याज हम तऽ गेली काम से लेकिन हम कैसे बचली से हमे जाने छी एने रोड रहले बीच मे एक कात तऽ ग गड्ढे रहले दोसरो कात गड्ढे ल रहले नाली के आ बीच में हमनी एने से ऑने एने से ऑने करे रहले एते आंधी रहले न बहुत जादा आंधी ऐसन आधी ते हम आज तक बाहर गेलियै तऽ ओते आधी नहि देख लियह ओ तऽ हमरे ठेल दैत रहे पीछमे
अहाँके कहानी त डराउन अत मजेदार अलक अहाँ कहानी सुन के हमरा बड़ ने नीक लागल ठीक बात अहाँ से हम कल्े बात करब अहाँ से बात करके बड़ नीक लागल कल्हे हम अहाँके इहे टाइम पे होए तऽ कल करम
हँ ठीक अहाँ तऽ ठीके कहै छियै लेकिन अहाँके नीक केना कोन ढङ्गसँ अहाँके नीक लागल ई कहानी हमर तऽ हालत खराब भऽ गेल रहलैए कहु दिन
ठीकबा